न मौसम
हँ जी नमस्कार
हमरा लागत अछि जे जीवन में सबस पैघ सम्पत्ति धन नहि बल्कि अच्छा स्वास्थ्य होइत अछि कियाकि स्वास्थ शरीर बिना कोनो सुख आनन्द नहि ले जा सकैत अछि
बिलकुल सही कहलिऐ जँ मनुष्य स्वस्थ रहल तखन ओ अपन परिवार समाज आ अपन लक्ष्य सबके प्रति बेहतर ढ्ग से जिम्मेदी निभा सकैत
सच कहु तो बहुत लोकोग धन कमाए मे एतेक व्यस्त भर जाइत छथि जे अपन स्वास्थ्य पर ध्यान देना भूल जाइत छथि
हँ मुदा जखन स्वस्थ खराब होए त तन दुनियाक सब सुविधा बेकार ल लागैत अछि
हमरा लागत अछि जे नियमित व्यायाम स्वास्थ्यक जीवन सभसँ महत्वपूर्ण हिस्सा अछि
बिलकुल शरीर मजबूत ऊर्जवान बनातै
काल्हि हम पार्कमे देखलहुँ जे बहुत रास लोक सुबह दौड़ आ योग करि रहल छलाह
ई बहुत नीक आ आदत अच्छी किय क दिनक शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से होइत अछि
सच कहू तऽ संन्तुलित भोजन सेहो स्वस्थ रहबाक लेल बहुत जरूरी अछि
हँ शरीर के सही पोषक बैठला बिना स्वस्थ्य बनावल नहि जा सकै अछि
हमरा लागत अछि जे फल हरियर सब्जी आ पौष्टिक भोजन नियमित रूपस खयबाक चाहि
बिलकुल जतेक प्राकृतिक भोजन खायबाक ओतेक शरीर स्वस्थ रहल
काल्हि हम पढ़ेलहुँ जे अत्यधिक जंक फूड अनेक बीमारीक कारण बनैत अछि
हँ एहि कारण बच्चा आओर युवा सबके विशेष सावधानी रखबाक चाही
बिल्कुल सही कहू तऽ पर्याप्त नीन्द सेहो स्वास्थ्य लेल बहुत आवश्यक अछि
बिलकुल सही कहलक तु ई बात शरीर आ मानसिक के आरामक जरूरी होइत अछि
हमरा लागत अछि जे मानसिक स्वास्थ्य पर सेहो बराबर ध्यान देबाक चाही
हँ तनाव चिन्ता आ नकारात्मक शरीर के सेहो बुरा प्रभाव डालतअछि छै
बिल्कुल काल्हि हम एक विचार पढ़ेलहुँ स्वास्थ्य ही असली धन अछि
ई बात बिलकुल सच कहय छी कियकि सवास्थ व्यक्ति जीवनक वास्तविक आनन्द लए सकेत अछि
बिलकुल बिलकुल मित्र सही कहू तो नियमित दिनचचर्या स्वास्थ्य्यक आहार होइत अछि
बिलकुल समय पर भोजन समय पर विश्राम और नियमित व्यायामसाय बहुत जरूरी अछि
हमरा विश्वास अछि जे जङ्ग लोकसभ अपन स्वास्थ्य प्रति जागरूक बन त वह रास बीमारी स बची बचल जा रहैत अछि
आ ओ स्वस्थ समाजके मजबूत राष्ट्रक निर्माण करैत अछि
सही कहले स्वास्थ्यक जीवनक सबस मूल्यवान सम्पत्ति अछि जाहि बिना सफलता धन प्रसिद्ध आ सुविधा सब अधूरा लागत अछि त प्रत्येक व्यक्ति क अपन शारीरिक आ मानसिक स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखबाक चाही
सही कहलू स जीवन क मूल्यवान सम्पति अ जाहि बिना सफलता दान प्रति आ यहाँ सब अधूरी लगैत छथि से प्रत्येक व्यक्ति के अपन शारीरिक आर मानसिक स्वस्थ्य विशेष ध्यान रख अच्छा
सही कयलै स्वास्थय रहबाक लेल केवल बीमारी स बचना नहि पर्याप्त नहि अछि बल्कि शरीर आ मन दुनू के संन्तुलित रखनाइ से सेहो बहुत जरूरी अछि
बिलकुल कियाकि सब शरीर स्वस्थ मुदा मान परेशान होइ जीवनक रूप से नहि लेल जा सकैत अछि
सच कहू तऽ आजुक समयमे मानसिक तनाव बहुत तेजी से बढ़ि रहत अछि
हँ पढ़ाई नौकरी व्यवसाय व्यक्तिगत जीवनक जबाब बहुत लोक मानसिक शान्ति के प्रभावित करैत अछि
एहि कारण ध्यान योग आ सकारात्मक सोचक महत्व आओर बढ़ि गेल अछि
बिलकुल योग केवल शरीर नहि बलकि मन के शान्त आ मजबूत बनबैत अछि
कल्हि हम देखलहु जे बहुत रास लोक सुबह पार्कमे ध्यान करि रहल छलाह
हँ ध्यान से करत त बढ़ी अछि मानव त नसा होत छै
सच कहू तऽ नियमित रूम पानी पिबनाइ सेहो स्वास्थ्य लेल बहुत आवश्यक अछि
बिलकुल हर अधिकांश बात पनि बनल अछि तऽ पर्याप्त पानी पीबक जरूरी अछि
बिल्कुल मित्र हमरा लागत अछि जे बहुत लोक एहि सामान्य बात पर ध्यान नहि देत छथीन
सही कहलकै
मुद्दा छोट छोट स्वास्थ आदत सब भविष्यमे पैघ लाभ दैत अछि काल्हि हम एक डॉक्टरक इन्टरव्यू सुन दू ओ कहत छल्लाह जे बीमारीक इलाज सङ्ग बेसी महत्वपूर्ण बीमारीक रोकथाम होइत अछि
आ ई ह कहले हम हँ ई बात आधुनिक जीवन शैली समस्या छै की अ छै लगातार बेसल रहल स्वास्थ्य मे नकारात्मक प्रभाव डालैत अछि
सही कहले स्वासथ्य जीवनक सबस मूल्यवान सम्पत्ति अछि जाही बिना सफलता धन प्रसिद्ध आ सुविधा सभ अधूरा लागत अछि ते प्रत्येक व्यक्ति अपने शारीरिक आ मानसिक स्वास्थ्यक विशेक ध्यान रखबक चाही
हँ ई करब शरीर नियमित देखभाल करा प्रतेक व्यक्ति कत होबबाक चाही
सच कहू त धुम धुम्रपाना नाशक आदत स्वास्थ्य लेल बहुत खतरनाक अछि बिलकुल
आ मुद्दा अब सुविधा आ बढ़ाकल शरीर गतिविधि कम भेल भेल अछि
एहि कारण युवा पीढ़ीके विशेष रूप सङ्ग जागरूक रहबाक जरूरत अछि किएकि खराब आदत जल्दी शुरू होइत अछि मुद्दा छोड़ना बहुत कठिन होइत अछि
हँ एहिस ए हि शरीर नियमित देखबार कर चोे बे छे अव छै
बिलकुल बिलकुल समय पर बीमारीक जानकारी भेटलासँ इलाज आसान भर जायइत अछि कलही हम पढ़लू के नियमित स्वास्थ्य जाँच सेहो बहुत जरूरी अछि सच कहू तऽ स्वस्थ व्यक्ति अपन लक्ष्यपर बेसी ध्यान केन्द्रित करऽ सकैत अछि
हँ कियाकि स्वास्थ शरिरो स्वस्थ मानसिक सफलता लेल मजबूत आधार प्रदान करैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे जँ प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्यक प्रति जागरूक भर जाहिसँ समाजक जीवन स्तर बहुत बेहतर भऽ सकैत अछि हर
बिलकुल सच नागरीक मजबूत आ प्रतिशाली राष्ट्र निर्भर करैत अछि
बिल्कुल स्वास्थ्य नागरिक एक मजबूत आ प्रगतिशील राष्ट्रके निर्माण करैत छथि
सही कैहलीयै सहस जीवन केवल लम्बा जीवन जीवाक नाम नहि बलकि ऊर्जा बान संतुलित खुआ आ स्वास्थ्य जीवन जिवाक कला अछि जा लेल नियमित व्यायाम पौष्टिक भोजन मानसिक शांतिक अ अनुशासित दिनचर्या अत्यत अवशक अछि
हमरा लागैत अछि जे स्वास्थ्यक महत्व बहुत ले तब बुझैत छथि जखन ओ ककरो बीमारी सङ्ग संङघर्ष कर देखैत छथि
बिलकुल सही स्वास्थ समय मे लोक अस स्वथ्य सामान्य बात मानलेल छथी मुदा जखन स्वस्थ्य खराब होए त ततन ओकर असली मूल मुझत
सच कहू तऽ शरीर हमरक जीवन वाहन जकाँ अछि आ ज ई सही स्थिति मे नहिह रहत त जीवनकक यात्रा कठिन भर जाएत
ह आ एहि कारण शरीर नियमित देखभाल करनाइ प्रत्येक व्यक्ति कतो होब चाही
कालहि हम देखलहुँ जे बहुत रास लोग घण्टो मोबाइल आ कम्प्यूटर सामने बैसल रहैत छथि
ई आधुनिक जीवन शैली एक एक समस्या अछि यदि लगातार बैसल रहनाइ स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालैत छथिन
बिलकुल शरीरके सक्रिय रखबाक लेल समय समयपर टहलनाइ आ हल्का व्यायाम जरूरी अछि
सच कहलू तू पहले लोको सबब अधिक शारीरिक तरह श्रम करैत छलाह जाहि कारण ओ अपेक्षाकृत स्वास्थ रहैत छला
हँ मुद्दा अब सुविधा बढ़ला संघ शारीरिक गतिविधि कम भरि गेल अछि एहि कारण मोटेपा मधुमेह आ हृदय रोग जेकर समस्या बढ़ि रहल अछि
हमरा लागे छथि जे बच्चा सब के बच अपन अपन आदत सिखावल जबक चाही
बिलकुल बचपनमे बनल आदत अक्सर पूरा जीवन संग रहैत अछि
कहले हम एक विद्यालय में देखलहु जे बच्चा सबके खेल कुद लेल विशेष समय देख जात छल
ई बात आवश्यक अछि किएकि खेल शरीर आओ मास्तिकष्क दुनूके विकास करैत अछि
सच केेलुहासिलन से स्वास्थ्य लेल बहुत लाभदायक मानल जाइत अछि
हँ हँसलाक बाद तनाव कम होइत अछि आओ मन प्रसन्न रहैत अछि
हमरा लागैत अछि जे परिवारिक संग समाज जतना सेहो मानसिक स्वास्थ्य ल आवश्यक अछि
बिलकुल अपन लोकसभक सङ्ग रहलास सङ्ग मनक शान्ति आ खुशी बढ़ैत अछि
काली हम पढ़लहु जे सकारात्मक सोच रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़बाक मे मदद करैत अछि
ई बात सही अछि किआकि मानसिक स्थिति शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालत अछि
सच कलू त जीवन मे संन्तुलन बनाबा चाहिए बोल जरूरी अछि
हँ काज विश्राम व्यायाम आ परिवारसभ लेल उचित समय होयबाक चाही
हमरा विश्वास अछि जे लोग सब स्वस्थ के प्राथमिकता दे तऽ जीवन बेसी सुखद आ सफल बनत
बिलकुल किएकि स्वस्थ व्यक्ति अधिक उत्साह ओ ऊर्जा आ आत्मविश्वासक सङ्ग जीवन जीबैत अछि
सही कहलौ स जीवनक आधारशिला